हेलो
हेलो
हाँ नमस्कार मित्र
नमस्कार
अहाँ केना छी
हम निक छी
आइ हम सोचलहु जे विदेश यात्रा जेकर रोचक विषय पर विस्तारत बातचीत करी कारण एहन बहुत लोको पढ़ाई नौकरी व्यवस्था आ घूमक लेल विदेश जायब पसीन करैत छथिन
बिल्कुल बिल्कुल आहाँ बहोत नीक विषय चुनिलय कारण विदेश यात्रा केवल मनोरञ्जन नहि बल्की नव नव संस्कृति भाषा इतिहास विज्ञान आ जीवन शैली के नजदीक सी बुझबाक एकटा सुनहरा अवसर सेहो अछि
हमर बचपनसँ सपना रहल अछि जे एक दिन हम अपन परिवार संग संसारक विभिन्न देश घूमि प्रसिद्ध इतिहासिक स्थान देखि प्राकृतिक सौन्दर्य आनन्द ले आ ओतुका लोग सभ मित्रितता करी
बिलकुल विदेश जाइ से मनुषयक सोच विस्तृत होइत अछि कारण ओ अलग अलग देशक सभ्यता खान पान रहन सहन नियम कानून आ लोकसभक व्यवहार के अपन आँखि से देखैत आ अनुभव करैत अछि
मुजा विदेश यात्रा कर पहिल पासपोर्ट वीजा टिकेट होटेेल बुकिंग यात्रा बीमा आवश्यक दस्तावेज पर्यटक बजेटक व्यवस्था करबाक अत्यंत आवश्यक होइत अछि
बिलकुल एहि सब तैयारे बिना यात्रा कठिन भए सकैत अछि त समय पर सब कागज तैयार रखब नियम बुझब आ यात्रा योजना बनायब बहुत जरूरी अछि
जँ हम पहिले बेर विदेश जायब तऽ हमरा लागैत अछि जे भाषा सबस पैघ चुनौती बनी सकैत अछि मुद्दा थोड़ा बहुत इंग्रेजी जानल बहुत सहायता भेटैत अछि
बिलकुल सही कहलियए आइ कल मोबाइल अनुवाद ऐप ऑनलाइन नक्शा आओर डिजिटल भुगतान सुविधा विदेश यात्रा के पढ़ने से बहुत आसान बना देने अछि
ई बात सी करू मित्र विदेश यात्रा करैत समय ओतुका कानूनी संस्कृत धार्मिक भावना औ सामाजिक परम्परा सम्मान करब पतेव पर्यटक प्रमुख कर्तव्य होइत अछि
बिलकुल जे पर्यटक सब नियमक पालन करैत छथि त हुनका सम्मान सम्मान भेटैत छनि आ देशक छवि सेह उज्ज्वल बनत रहैत अछि
बिलकुल हमरा प्राकृतिक दृश्य बहुत पसिन्न छथि त हमर पर्वत झील समुद्रा बरफस ढंग स्थानो पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थलसभ अवश्य देखय चाहब
बिलकुल हमरा तऽ ऐतिहासिक किला संग्रहालय ज्ञान केंन्द्र पुरानम भवन आ विश्व प्रसिद्ध स्मारक देख बहुत रुचिकर लगैत अछि कारण एहि सब से इतिहासक ज्ञान बढ़ैत अछि छै
विदेश यात्रा केवल घुमबाक साधन नहि बल्कि आत्मविश्वास बढ़बै नव अनुभव प्राप्त करबाक जीवन के बेहतर ढंग बुझबाक अवसर सेहो पतन करैत अछि
बिलकुल एहन यात्रा करबाक बाद मनुष्य अधिक जिम्मेदार आत्मनिर्भर अनुशासित आ आत्मविश्वासी बढ़ जायत अछि
ई बिलकुल सही कहेलहु मित्र विदेश जाय समय अपन स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखबाक आवश्यक दवा संग राखब स्वस्थ भोजन करब आ पर्याप्त पानि पीब से आवश्यक अछि
बिलकुल सङघी अपना पासपोर्ट पैसा मोबाइल चार्जर आवश्यक कागज आ अन्य मूल्य मूल्यवान वस्तु के सुरक्षित स्थान पर राखब नहि बिसरबाक चाही
विदेश यात्रा पर खर्चा वैस अधिक होइत अछि मुद्दा जब पहिने से बचत कयल जाय आ सही योजना बनाओल जाय तऽ यात्रा आरामसँ पूरा कयल जा सकैत अछि
बिलकुल सही बात समय पर टिकट बुक करब सस्ता होटल चुनब अनावश्यक खर्च से बचब तऽ बहुत घनक बचत भए सक छै
सहि गेलहुँ हमरा विश्वास अछि जे विदेश घूमी के लोट लौटलाके बाद हम अपन अनुभव परिवार मित्र आर समाज लोक स साझा करब
बिलकुल निश्चित रूप से कारण अपना अनुभव दोसर लोकके प्रेरणा देत अछि आ हके यात्रा योजना बनाबैमे सेहो सहायता करैत अछि
विदेश यात्रा करैत समय पर्यावरणक सुरक्षा करबक सार्वजनिक स्थान स्वच्छ राखब आ स्थानीय नियम कऽ पालन करब प्रत्येक जिम्मेदारी नागरिक पहचान होइत अछि
बिल्कुल पर्यटक केँ कचरा नै फेकबाक चाही प्राकृतिक सम्पादक रक्षा करबाका चाही आ स्थानीय लोक सबक सम्मान सदैव करबाक चाही
हमर इच्छा छै जे भविष्य में जापान स्विजरलैंड फ्रांस सिंगापुर आस्ट्रेलिया इंगलैंड अयनव विकसित देशो घुमै केँ हथुका संस्कृत और विकासे नजदीक स देखी
हमरो सपना आ छी जे एकदिन विदेश याता केँ माध्यम से संसार कऽ अनेक देश देखी बहुत किछु सीखी आ जीवन में नव अनुभव जोड़ी अपन ज्ञान केँ समृद्ध बनाबै
आ ई बातचीत विशेष याता पर सम्बंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेटल आशा करैत छी जे भविष्य में हम दुनू मिलकर विदेश यात्रा करब नव अनुभव प्राप्त करब आ अपन सपना कऽ सकार करब
बिल्कुल जखन हम विदेश यात्रा कऽ योजना बनायब तखन सबसे पहिने अपन बजट समय यात्रा केँ उद्देश्य आ आवश्यक तैयारी पर विस्तार से विचार करब जाही से पूरा यात्रा सुखद सुरक्षित अ याद भार बनी सकै
हँ बिल्कुल ठीक कह छी कारण बिना योजना बना ने विदेश जाइ अनेक प्रकार कठिनाइक आबी सकैत अछि मुदा सोची विचारी कयल तैयारी यात्रा बहुत सहज और आनन्द दायक बनी जाइत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत छी जे विदेश यात्राक दौरान विभन्न देशक स्वादिष्ट भोजन प्रसिद्ध व्यंजन आ स्थानीय खान पान कऽ अनुभव करब सेहो यात्रा कऽ एक महत्वपूर्ण आ रोचक भाग होयइत अछि
हँ मुदा भन भोजन करैत समय स्वच्छता स्वस्थ और अपन शरीर अनुकूल भोजन चुनबाक बहुत आवश्यक अछि जहि से यात्रा कऽ बीच कोनो प्रकारे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न नहीं हो
बिल्कुल विदेशक प्रसिद्ध संग्रहालय पुस्तकालय विज्ञान केंन्द्र आ ऐतिहासिक भवन देखला से ज्ञान में वृद्धि होइत अछी अ इतिहास केँ प्रत्यक्ष रूप से बुझबाक केँ अवसर भैटत अछी
हमरा विदेश रूपसँ ओ देशब विकास स्वच्छता व्यवस्था यातायात प्रणाली शिक्षा व्यवस्था तकनिकी प्रगति अध्ययन करब बहुत रोचक लागत अछी
विदेश यात्रा केँ माध्यम से विभिन्न देश कऽ लोक सब से मित्रता होइत अछि। जाहि से संस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ैत अछि आ दुनिया केँ बुझबाक दृष्टिकोण सेहो विस्तृत होइत अछि।
सही कहलहु विभिन्न देशक लोक सभ बातचीत करैत समय। समान जनक व्यवहार नामर भाषा ओ मुस्कान सभसँ पैघ परिचय बनि जायइत अछि
बिल्कूल हमरा विश्वास अछि जे विदेश घुमला के बाद हम अपन देश भारतक संस्कृति परम्परा आर सभ्यता। महत्व के आरो निकटसँ बुझि सकब।
विदेश यात्रा मनुष्य के ई सिखबैत अछि जे प्रत्येक देशक। अपन विशेषता संस्कृति भाषा आ पहचान। होइत छै जी से समान करब सभहकऽ घर वाहा छैय।
बिल्कुल सही केली। हा विदेश यात्रा के दौरान प्रत्येक क्षण के फोटो वीडियो आर डायरी मे लिख। सुरक्षित राखके चाही। जाहि से भविष्य मे ओहि सुन्दर यादि सभके फेर से। जीवित कयल जा सकैय।
हा मुदा फोटो खीचते समय। ओतुका नियमक पालन करबाकऽ चाही कारण किछु। स्थान पर फोटोग्राफी कर करब प्रतिबंध सेहो होइत अछि।
हमरा पूरा विश्वास अछि जे विदेश यात्रा केवल मनोरंजन नैय अइय। बल्कि ज्ञान अनुभव आत्मविश्वास आ व्यक्तिगत। विकाशक एकटा महत्वपूर्ण माध्यम अछि।
हमर विचार अनुभव। ओहिना छी कारण प्रत्येक यात्रा मनुष्य के किछु ना। सिखबैत अछि जीवनक अधिक। परिपक्व बनाबैत अछि।
बिल्कुल। अब हम मेहनत से पढ़ाई करब पैसा बचाब भविष्य मे एक दिन अपन। विदेश यात्रा के सपना अवश्य पूरा करब।
अबै सुमित्र से कहलहु जा हम द्रम। निश्चय कठिन परिश्रम। आ सही योजना बनायब तऽ एक दिन अवश्य विदेश यात्रा करब। आ दुनियाके सुन्दर अनुभव सभ प्राप्त करब।
बिल्कुल विदेश यात्रा के दौरान हम विभिन्न देशक प्रसिद्ध। विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्र। आधुनिक तकनीक के नजदीक से देखब चाहब। जाहिसँ हमरा शिक्षा आ ज्ञान दुनूमे वृद्धि भऽ सकैय
हमर विचार मे विदेश यात्रा केवल घुमकऽ साधन नहि बल्कि जीवन मे नव सोच अनुशासन आत्म निर्भरता। जिम्मेदारी विकासित करबाकऽ एकटा उतकृष्ट अवसर सेहो छैइय।
बिल्कुल जखन हम विदेश जायब तखन अपन देश कऽ संस्कृति भाषा परम्परा। असभ्यताक समान पूर्वक। परिचय दोसर देश कऽ लोक सभके अवश्य देब।
ह मित्र प्रत्येक भारती के विदेशमे अपन व्यवहार। एहन रखबाक चाही जही से पूरा विदेश मे भारतक। सम्मान आ प्रतिष्ठा आरो बढ़ात -
हँ बिल्कुल सही केली हमरा विश्वास अछै विदेश यात्रा के माध्यम से हम अनेक देशक प्रैक्टिस सौंदर्य आधुनिक विकास आ ऐतिहासिक धरोहर के अपन आँखि से देखबाक सौभाग्य प्राप्त करब
विदेश यात्रा करैत समय प्रत्येक दिनक अनुभव लिखी राखब चाही कारण ई समृद्ध जीवन भरि प्रेरणा आ आनन्द दैत रहैत अछि।
बिलकुल। जे अफसर भेटत तऽ हम ओतुका विद्यालय अस्पताल सार्वजनिक परिवहन आ स्वच्छता व्यवस्था के अध्ययन विशेष रूप सँ करब
एहि प्रकारक अध्ययन सब हम अपन देश मे सेहो किछु सकारात्मक परिवर्तन आनबाक प्रेरणा प्राप्त कऽ सकैत छै
बिल हमरा लगैत अछि जे यात्राक दौरान समयक सही उपयोग करब बहुत आवश्यक अछि नहि त अनेक महत्वपूर्ण स्थान देखबाक अफसर छूटी सकैत अइछ
बिलकुल सही समय पर उठा समय पर घुमब आ समय पर विश्राम करब सफल यात्रा मु मुद के आधार मानल जायइत अछि
बिलकुल विदेश यात्राक के बाद हम अपन अनुभव विद्यालय परिवार मित्र आ समाजक लोक सब संग साझा करब जाहि से सबके प्रेरणा भेटे
अहे के ई विचार बहुत प्रशंसनीय अछी कारण ज्ञान आ अनुभव जथ्थेके बाँटल जाइत अछि ओतो के बेसी उपयोगी बनैत अछि
हँ हम आशा करै छी जे एक दिन हम दुनू मिली के विश्वक प्रसिद्ध देश सबक यात्रा करब आ अपन सपना साकार करब
निश्चित रूप स मित्र
ठीक तब अब बाद मे बात हो धन्यवाद
धन्यवाद